हेलो। हेलो।
हेलो।
हलो की। हेलो। हेलो। कैसन छी। हेलो। केना छी ठीक छी।
एकदम ठीक छै। एकदम
आब। आइके मौसम केना छौ।
तब बारिश लगातना सुबर। पूरा बारिश जान हँ पूरा बारिश जान बढ़ि जान म समझ। एक सेकेण्ड रुकना ी हो।